ठीक छै।
सोनम वांगचुक के चिन्है छियै। कतऽ छथिन ओ एखन।
जन्तर -मंतर।
कथी पर भूख हड़ताल पर।
नै खायके हड़ताल पर। दू देखु एक-दु मिनट पुरा कऽ।
आँ कोन एप छियै ई।
कार्या।
एकर काज की छै?
बात करू आ पाइ कमाउ। सही बात छै, से तऽ आब काल्हि पेमेंट एला के बादे पता चलत।
हं काल्हि तक देखियौ, तकरा जोर शोर लगा कऽ
हँ, तोरा आयत तकर बादे हमरा आयत।
हँ क आब देखियौ देखै छियै। रुचि के एलैये एक सए चौरासी रुपया।
एक सौ छै से केना बुझलिही।
हम हमरा अंजलि कहलक, हॅं। जे छै से। एक सए चौरासी रुपआ एलैये पेमेंट तऽ ई नहि छै जे पूरा लेबे कनि बात के तरीको पर होइ छै आ कोन हिसाबसँ आबै छै तऽ पता नहि कोन लेकिन एना नै पता चले।
कि माने ओहो खूब बात करै छै। आब रखियौ तऽ अहाँके काजमे एकटा मे आयल तकियौ त अपना सं